नहि किछ हय
ओ बइ चल छी
ओ हम इम्हरे छियो बाहर मे कनि कनि आम सब तोड़इ छै ने तऽ उएह सब देखै छियै आम सब तऽ बड सपेता मालदह कृष्णभोग जरदालू
ह्
आओर सरही बुझही एते नीक नीक आमसभ छौ जे मत पूछ एतेक कते नीक सुगन्ध सब हमरा तऽ बड नीक लगै छौ आम सब
अमर नीक लगै छौ
हँ हमरा आमठ बड्ड नीक लगैया पूछििय हमर मम्मी आठ सूप बनेलकै
खाली अमट खाली अमट
ह आइ ते र छै आइ कतऽ कतऽ गेल छल ने घुम
आइ कतहु ने कनी कलम मे आम तोड़े छले तऽ वएह गेल रहौ आम सबके अथी रेख देखख मे तऽ बहुते आम सब तोड़े ला भोरसँ तोड़ा रहले पूरा अङगना भरि गेलै आम सभ
ओ झट्का बनै छै। कि नहि
हँ हँ बहु हँ बने छै। बहुत बुझते छियै हमरा सबके मिथिल तहन चल मे अपना सबके कते आम होइ छै। पथार लागि जाइ छै। आठटा गाछ तोड़ ल एखन आओर आठ छै।
ओ
तीसटा गाछ छै तामे से आठटा गाछ टूटले या आठटा मे आओर आओर छै। आओर आओर सभटा टूटि गेल छल एहि से पहिले हे पूरा घर आधा घर तऽ आमेसँ भ रहल छलै एहिसँ पहिले आइ सभटा सधि गेल आम खतम भऽ गेल आधा स से ज्यादा तऽ सड़ि गेल तऽ सबटा फेकलहु हें आओर फेर आब आइ भरि दे आइ आइ टूटले तऽ आब फेर भरबे करतै आब खा तकर बाद आब खतम भऽ जायत आम सब तहि बाद अपन खााय के मोन होयत तऽ बाजार मे जाके लऽ लेब खा लेब
हँ आब त
हँ बाजारमे बज आम के सीजन अखन कहाँ खतम भेलै एखन तऽ छैहे बाजार मे पैसा देबै तऽ जेहन मन ह तेहन आम खाय आखन आम खाय वला नहि ने बुझले या आम मे खाली देखबी अथे छै आम नहि नीक छै बड मीठ छ
हँ
आ ह चीनी नहि लैइ के ह आ आम सब क कनिकबा दिन नीक लगे छै। आम लीची की भेले लोग कनि मनी खेलक ज्यादा खेबही तऽ मोन फेर दै छै।
हँ
ओहो सब कनी लिमिटे मे नीक लगैत छै। जादा हरदम खेबै ने तऽ नहि नीक लगैत छै।
ताहिके बाद ओ चित्तेपरसँ उखाड़ि जाइ छै।
की सब खेलौं हं
किछु नहि बनल छलै अथी भात आओर अथी दालिके अथी
अच्छा चलू तहन तऽ खेनाइ बड्ड नीक बनल अइ
हू
अच्छा हँ होइ छै। होइ छै हमरो बड नीक लगैया हमरा घरमे बनल रहए भात आओर कावली चनाके सब्जी
ओ
हँ
तहन कहियौ कतय-कतय एहिबेर घूमल छलहुँ
पियोज तउज खूब दअ‌ कअ तते मूड़न उपयनमे हकार सभ आयल छलाए लेकिन कतहु
लेकिन आब तीस तारीख के छै। ओतऽ फेर कनि नौत हकार सब पुरब नौत हकार सेश फ्रि आब ओहिके बाद आब पढ़ाइ-लिखाइ करब कियाकि पढ़ाइयो लिखाइ तऽ ओतबे जरूरी छै। जते इम्हर आम्हर हँ
सबसँ बड़ी सब सभसँ बेसी तऽ पढ़ाइयए लिखाइ छै। सभसँ बेसी पढ़ाइ लिखाईके महत्व देबै तऽ जिनगी मे
हँ पढ़ाई लिखाई नहि करब तऽ जिंन्दगी नर
पढ़ब लिखब तऽ हुंअ पढ़ब लिखब तऽ नीको किछु नौकरी हँ हँ
हँ खूब पढ़ू खूब मेहनत करू
अखन आइ एस के तैयारी करै छी
अच्छा चलू बढ़िया हय नीकसँ तैयारी करू हेबे करतै ह माँ भगवती के कृपा हेतनि तऽ हेबे करतै आओर कहियौ अहुँसभ गाममे शिव चर्चा होइए
गाममे बहुत शिवचर्चा
हँ मत पूछु छुइबरो होइ छै। तते होरन सब लगा देने छै। जे गीत सब बजै छै। सुने छी आ भगवान भगवती के गीत ते सबे के नीक लगे छै। छै लेकिन तेना कअ दिली सब गबै छथिन ने जे आवाजे नहि अते आबै छै। लेकिन कि
नहि सबसँ नीक होइ छै। जे ओ बाजा - ताजा नहि लागे आराम से गप्प करी आराम से ओहिमें अथी होय छै अंगना मे बाजा ताजा लगा के बाजो वाला होय छै। की हो बला छै।
हमरा बिन बाजे वला नीक लगैया सए बैस क पूजा केलहुँ सभगोटे खुशी हसीसँ तऽ कते आदमीे क ओसभ नहि नीक लागत लेकिन हमरा ओ सब बड नीक लगेया बैस क शिव चर्चा केलहुॅं सब हँसल खुशी भेल तऽ नीक लागै छौ
हँ
हँ ओर कहियौ ओर सभ बढ़िआँ छै घर परिवारके लोक सब ठीक छैत
हँ ओर सभ ठीक अछि तहन हँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै हँ भऽ गेलै
अच्छा
तहन कहियौ तहन राजनगर गेल छलहुँ कि नहि घुमय लए ई बीचमे
नैय एहि बीचमे तऽ नहि गेलहुँ हेँ लेकिन आब जायब हमरा एडमिशन जा रहबे करतै
हँ आब कॉलेज भेल कॉलेज जाउ पढ़ाइ करू घुमू फिरू आउ
हँ जा कॉलेज डोस हँँ तऽ कलक्ता गेल छीय एके बेर गेल रहौ कनी हँ मम्मी के ऑपरेशन भेला तऽ ओहिमे गेल रहौ तऽ रहल छलहुँ एक महीना ब बड नीक लागल बड्ड ठमा घुमलहुँ फिरलहुँ ज जादा टाइमे नहि भेटत कनि मोन तने खराब भऽ गेल हमर बहिन के ताहि दुआरे ओहि मे फसि गेलहु नहि तऽ छलहु से रहब कनि दिना और लेकिन एने भ गेले अथि बुझते छियै रोग बियाह तेहन धऽ दै छै। जे तही चलते नहि कतहु जाय पेलहु कनि घुमेलथि पाप्पा सब जगह मॉल सब गेलहो कनि मन्दिर सब काली हा काली मन्दिर हा हा दक्ष्ने काली गेल छलहु घुमलहुं लेकिन ब बच्चा मे गेलहुँ तऽ आब ओते याद नहि ये लेकिन आब पैघ भेलहुँ तऽ आब सोचै छी जे एक बेर जाइ माँ भगवती के दर्शन करी आबी भगवती के तऽ बुझते छियैर दशन तऽ सब तीर्थ यात्रा स ज्यादा होइ छै।
नीक होइ छै
हँ लड्डू गोपाल छथि हम तऽ हुनके खूब सेवा करै छी राधे राधे जपैत रहै छी सब भगवान भगवान छथिन तऽ फेर कोन छै भगवान छथिन तऽ सभ नीके हेतै
हँ तहन ओर कहियौ कीसभ करै छी
नहि किछो एकटा कहावत सुनै छियै पता नही किस रूप में आकर नारायण मिल जायंगे ई ककरो बुझल नहि छै। हँ ई ककरो बुझायल नहि छै। जे कोन कोन रूप मे आन इते एकटा भिखाइो के रूपमे आबै छथिन एकटा रानी छथिन हँ कोनो भी भेषमे भगवान आब कऽ अहाँके परीक्षा लऽ सकैत छथि तहि दुआरे ई गीत बहुत हमरा बहुत नीक लगैया ई ह
आ देखियौ जेनाकि कहल जाइ छै देखियौ जेना कि उगना उगना के ओतऽ महादेव स्वयं प्र क अथी काज करै लै आयल छलखिन हेँ
हँ तेनाहियै हँ विद्यापति जे छथि एकटा महान कवि छलथि
हँ हुनका उगना के बारे मे लिखने छथिन उगना हुनका एतऽ कते दिन काज केने छथिन
हँ लेकिन विद्योापति हँ लेकिन विद्योपति महादेव के अथी छथि
हँ भक्त छथि
भक्त विद्यापति एहन महादेव के भक्त ते नइ अछि कियो
हँ
पूरा अथी
तहन
आ
तहन तहन कहियौ कतय सँ गेल छलहुँ घुमय ल कतऽ सँ सब गेल छलहुं घूमय लए एहि बीच में
अइ बीचमे तऽ ने गेलउ है कतों अइ बिचमे
ह ई बीच मे
हँ आब तऽ जेना एनाय त लगले रहतै सब जगह के आब
ह घुमय ला हम गेल छलउ घुमै ला कनी घूमि फिर के एलहुं हें अखने अखन बैसल छी बाहर मे मे दलान पर गेल छलौं घुम फिर के आबि गेलहु आब आब देखे छी आ फेर आब साँझ भैलइ या आब कतहु जायब आब घुमय लए
ह पढ़ू लिखू जादा छिछियाउ बौआउ नइ
ह्म्म अहाँ पढ़ू पहिले
हँ
पढ़ै लिखै छी ने खाली घुम फेरी मारै छी
हँ हम तऽब आहाँ सब सँ जेठ
हँ कतेक सालके भेलउ हें
हम तऽ एखन बत तीस के छी आब तैतिस
हँ
जाउ
हँ हमसभ गेल छलहुँ घुमय लए एइ बीच मेँ तऽ बहुत नीक लागल आ हमर बत्तीस साल बत तीस
अहाँ के कते साल अच्छा आहु हमरे ऐज के छी बियाह दान बियाह दान त नइ भेला आहा के आब करबै
अहह अहाँ के भऽ गैल छै कि नइ
आब हेतै अगला साल तक अहूँ के आब भए जेयबाक चाही
हँ पहिले अहाँ करू
तहन
आइ बहु
हँअ् जरूर एबै की हं कहिया भऽ रहल अइ
अखन अखन बत्तीस के भेलहुँ ह हम तऽ एखने नै हमरा तऽ कमसँ कम मोन हय अड़तीस में करी लेकिन तावे तक तऽ हम बूढ़ भऽ जायब तैइ दुआरे सोचै तैई दुआरे सोचै छी जे आब दू तीन सालमे कऽ लेब आब
ल
आउर कहियौ आओर सब भगवतीके कृपासँ सभ ठीके छैइ अहाँ अपन कहियौ
हमहूं सब सब ठीक छी आब जाई छी कनि घुमय लए आइ जाइत छी कनि राजनगर नहि नहि नई नई ओसभ कारबार हम नहि करैत छी अहाँ करैत छी।
नहि नहि हमरा सभ घरमे तऽ महीस तहींस नहि रहैया हमसभ तऽ कीनेकेऽ दूध खाइत छी
हमहूं सब
अहाँके अहाँके दरवाजा पर तऽ देखलहुँ ह महीषसभ
हँअ् अहाँ आबिकऽ चलेबै तऽ आबि जाउ आँय
तऽ ओ तऽ अहीं सबके महीष अछि ने दस टा अइ
पच्चीसटा
अच्छा पच्चीस टा पोसने छियै तहन तऽ दूध सब तऽ नई नई हमरा सबके तऽ छुट्टीए नई होइए तहन तऽ दूध सब अहाँकेँ बड्ड महीस